हेलो
हेलो
हँ आवाज जाइछौ
ह
कही और सभ
ठीके अछि
कखन एलही कोचिंगस
खाना सब
आब हेते
बनल छै कि बनेबही
बनेबै
की सभ
बैकग्राउंड आवाज नै आबै कऽचाही गाना बाइज रहल छै
हऽ
बन्द कर
अइमें देखे जे एप चलबै छै ओकरे टा फोन लैग सकैत छै
हऽ
आ ओ फेर
आ सब जरूरी छै जे मैथिलीए टा मऽ
हँ मैथिलिए टा मऽ
आ हिन्दी सब मऽ नै
नै नै
आ जे हिन्दी भाषा सिलेक्ट करतै
नै सेलेक्ट करतै न काम करैक वर्क मैथिली छै
अ
खुशी छै प्रिय छै मामी छथि मामी पर आब देखिय लगा कऽ अगर लगतौ तऽ कियकि हुनकर पूरा भै गेल छै टास्क और
कते कालकेँ रहै छै टास्क की होइ छै कगो रहै छै कते रुपैया एलै
ककरा
मामी कऽ
आठ सै कऽ आसपास एलै है
कतेक मिनट केलखिन बस
नै तीसटा कॉल केलखिन मतलब एहिमे छै कि एक सौ अस्सी मिनट गप करै कऽ छै। तैम अठारह सौ रुपैया देतै ठीक छै।
तब हनकर कै मिनट भेल रहैय
से नै एखन कैलकुलेट केलखिन
आइए एक सै अस्सी मिनट कै देबै।
ओना नै होइ छै केना तू कए देबह एक सौ अस्सी बहुत कल फॉल्सो चैल जाइ छै न
फोल्स नै न जेते सब कऽ हया फोन कांटेक्ट बेसा देने छै मार्केट
ह तऽ हमरो करबै है
हँ हमर एककाउंट पहिले रिमूव कर
कोन ईमेल आइ डी वला
हमर काल यू पी आई देने छैअलिए ओकरा हटा हम अपना मे लेबै यू पीई
नय ओ आब नय हटतै तू अपन दोसर ककरो द दे ने रे ओते छौ तोरा कन्टै्ट
ककर हम दए देबै हम ओएह अपन जे यू पी आइ छै ओएह देबै।
त हम तोरा पास त कते कॉन्टैक्ट छौ हम अहाँ पूछि के मतलब केने रहियै।
की हमरा की पता पहिले अपना काज कर तहन हमरा कहै छी। हमरा मे चाबी रुपैआ तोहर राखल रहतौ ओसभ बात नय होइ छै हमरा मे आबै छै उड़ैत रहै छै अपन ककरो नम्बर दिए ओकरा पर भेज देबौ हम
त हमूँ देबो ने त रह दी न तू हमहर तोहर अकाउंट
ह हम एखन बवेये आब ने फैम एप खोल लेबै से ने आधार कर्ज खुले छै
एपर आराम सँ बात करी बुझलिही ने
के कहल के करतै तीने मिनट भेलै दू बार
राखियए
एगारह मिनट करैके छै।
तऽ ई कल लगा कऽ छोड़ि देबै से ने हेतै धू बाई
मिस वर्ल्ड यूज नय करही
आ मानि ले जेना लाइन पर कॉल पर रहैत छियै लाइन पर कोनो औरो काम करैत रहैै से क सक त बिच से हटा सके छियै ने गई
नय कट ओ कट भए जायत
एकरा अनाही धु बाई
फेर कहै छियौ ने मिस वर्ड नय यूज करैके छै।
एम कि छै
देखिन तोरा लगन त बहुत बहुत क यू पी आइ हेतौ ककरो पर मलंगिया
आदमी के थकय के काज ई सब करै छै ब
न कराई के छु त ने कर ककरो परर फोर्स थोड़े छै।
नय करैके छौ त नय करही एतेक फोर्स थोड़े छै केकरो पर
ह सीताराम कही और सब तहन
रानू के दए दिह एकाउंट
आँ
रानू के दए दही
किया
नय देभी ककरो और त
हमरा मे छै त तोरा खााय लए माँगै छै रहऽ दही न
अरे तू ककर दभी हम से पूछ रहल छियौ
कथीे ककर देबै
बैक बैंक डीटेेलस हँ
ह हम हमरा कमी य हम देखै छियै पहिले हम कॉन्टेक्ट पचास आदमी के एखने बैसबे छीयै ग्रुप बना ले छियै एक नम्बर हेतै एकदम से सेे आदमी के लगे जे
हँ त बात करबही तऽ भए गेलै तब तऽ तुरते एक्सेप्ट भैय जेतौ कॉल
नै हेतै नै हेतै
आ एखने तोरा बोरियत फिल
लोक मालिक ल अधिकार नै छीन त एक तरहसँ ई सब देखल जाय साइबर क्राइम भेल
तोरा समझाबै वाल नै तोरा पर फोर्स छ छने नै एपे की बजै छी
पाँच मिनट छओ मिनट भैले
ग्रुपमे ऐड केलको
रूप म कहाँ केलकै एड नम्बर ता भेजेलकै है
ह मेंसेज करही ग्रुपमे ऐड
चाइर बेर मैसेज केलिए देखते तो हन
दखते अपने
लागै छै विदेश तिदेश में रहैत रहै छै तनाही फोटो लगेने छै
एखन एगे एकेगो इएह काज टा छै
अय केँ बाद ट्रान्सक्रिप्शन वला एतै
फेर एखन एगो और एलै है ओकर एखन नै चालू छै प्रिय छै प्रियो स गप कए सकै छी लेकिन प्रिया पर लगबे नै करै छै ओकर सबटा कल फॉल से जाइ छै लोक
बढ़िया छै
फोन राइत में करबै -
स्पीकर सब कऽ ऑप्शन देनेहै नै छै
और राइत में ककड़रा कहैत रहि पैसा कमाइएग
आगू छै सामने वला ओकरा मैथिली बाजेय नै आबै छै
किया कोन भाषा बजै छै
भोजपुरी नीचा म छै मधुबनी कऽ ओकर दबै तकर बाद नवीनमा छै
किया ओ जे छो जेकरा रूम पर गेल रही
हऽ हऽ उकरा देवै
हँ
ठीक ह यार
कते उऽ टाइम होइ छै एखन दू कोचिंग चैल गेल हेते एतै तहन आब बात करबै ओकरा स ओकर बाद छै नरेनमा कऽ देबै अंकितवा देबै बहुत आदमी छै
कैल्ह ओ जे हमरा फोन केलकौ ओ टी पी के लेल
हँ
हुं न हलो ने तलो हम कहलिय हलो तऽ कहैत हां दीदी एगो ओ टी पी गेलौ त तू लिखाइ तऽ हम कहलीय हैं। हम कहलियै के छिये तन गेल हम नवीन हम कहलियअच्छा।
ककरो बुते नहि भेलै त लास्ट मे हमहीँ लैपटॉप सिखेलियै एहनो गोरा मे लफड़ा लागि गेलै हन।
की भेलौ
ओह म छै जे ग्रेजुएशन बी एस सी से करबे चारि पाँंच रंग के छै एगो छै बायोटेक बायो केमिस्ट्री करियऔ एगो छै एन्थोलॉजी स करिऔ आ एगो छै ओ नॉर्मल बी एस सी छै ओहिमे कोनो तीन गो सब्जेक्ट चूज करही आ ओय म ई नय रहत तू कोनो सब्जेक्ट सऽ ऑनर्स के रहल छी तीनू सामान रहते सब्जेक्ट जे पैरलर रहत ई नहि छै जुलाॅंजी आनर्स आ बोटनी आनर्स करी पप्पाक कहली राईत में तऽ कहलकै एक बेर नटवर जी सऽ बात कै कऽ देखही ओकरासँ बतियाए छियै आइये छिय लास्ट डेट।
हं
आ नय तहन लैंग्वेज ऑनर्स रख हिन्दी नहि त अंग्रेजी ओनर्स रैख लेबै।
हँ देखी गप कैर क आर एतऽ ईगुड़िया मोसी जे छथिन।
हँ
सेहो इग्नुए स करै छथिन।
कथी ग्रेजुएशन की पी जी
ग्रेजुएशन
कोन सब्जेक्ट स
आर टी क कोनो सब्जेक्ट छै। तऽ ओते मामीक बहिन छी।
आअ
हसभ सोनुये ममा करेने रहथिन एडमिशन वगैरह त हुनकेस पुईछलींहे जे केना की करबेने रही
हमरा कोनो कॉन्टैक्ट क कमी रहतै तहन न
तोहर मर्जी। खुशियोक ऐड काय देलियै हन
केकरा
खुशी कऽ
हूँ
सुइया के काॅन्टेक्ट काॅल फाॅल्से जाय छैले पागल जकाॅ।
तऽ एहिमे पता केना करै क के आब चला रहल छै दोसरा आबय छै नम्बर लिख के कॉल करियौ।
की कहली
पता केना चलते के के ई ऐप चला रहल छै किया तऽ अय म सीधा छै नंबर लिखियो कॉल करियऔ।
तोरा अपना कांटेक्ट म हम दै छीयो न अनुपमा छै। आओर सब छै या तू अपन दोस्ते सबक दबही त दहीं
हँ भायतऽ गेलय दस मिनट ऐगारह मिनट।
ओ हुआ दही न एक दू सेकेंड आगा पीछा आ काॅल जे कट करबही।
हँ
तऽ राइट साइडमे सबमिटके ऑप्शन हेतै। कॉल कट केलाके बाद सबमिट कए दिहेन
हँ ठीक छै।
हँ बिक छैय राख
राख जय हो कॉल समाप्त।
काट नऽ उम्हरसँ तुहे सबमिट कर हँ